हेलो
हेलो।
हँ, हेलो।
हेलो।
हँ कहियौ?
आवाज हो भैया राधे राधे
राधे राधे
आवाज कम आबि रहल अइ अहाँके ओम्हरसँ
आवाज कम जाइए
हँ
पता नहि आवाज किया कम जाइ
हँ बहुत साउण्ड कम आबि रहल अछिइ आओर सब कहू
एक मिनट?
सब ठीक छै।
कथी
सभ बढ़िआँ अइ सभ ठीक छी।
हँ सभ आदमी बढ़िआँ
भऽ गेलै भोजन भात
हँ भऽ' गेलै भोजन भात
सुतऽ 'अयलहुँ हेँ क
हँ हँ सुतैए लेली
ओ टास्क कम्प्लीट नहि भेलै
कहाँ भेलै हहाँ।
हमरा परसँ भऽ 'गेलै ह जे कॉल हम नहि कऽ' सकै छियै लेकिन किओ करै छथिन तऽ 'अबै छै तऽ' यानि हमर नई भेलैए पूरा।
ह हमरो नहि भेलैए आओर सभ बताउ?
आओर सब ठीक छै हमर तऽ' एखन तक बारेहेटा टास
केटा भेला
बारह
बारहटा हं कहिआ जुड़लिये
काईल साम म
अच्छा तहन भऽ 'जायत कि भऽ'जैत और सब कतसँ छी अहाँ।
हम छी देरभंगा जिलासँ। घर भेल महिनाम पहऽदी।
कोन गाँव सँ?
बेनीपुर साॅ।
अऽ
हं, अहाँ कताऽ सँ छी?
हम धकजरी नवटोली सुनैत हेबै बेनीपट्टी लग। मधबनी जिला।
ओ। बेनीपट्टी।
हँ हम ओतयसँ छी, अहाँ रहै कतऽ छी?
हम एखन अपन सासुरे मे रहै छी।
अच्छा-अच्छा, बेनी पूर ओतयसँ अहाँके अथी भवानीपुर सब छै न लग?
हँ-हँ-हँ। मेहिनाम पहऽदी।
हँ।
हँ, आर नैहर भेल कऽरथू।
कताऽ? नहि बुझलौं।
कोरथु भेलै नैहर।
ओऽ।
हँऽ।
तऽ गामपर अहाँके अहीं रहै छियै न? पूरा अहाँके हसबेंडो ओतहि रहैत छथि?
नहि हाउसबैंड नहि रहै छथिन। तऽ हम मतलब साऊस सभ साथे रहै छी।
आवाज अहाँके नहि आबि रहल अइ।
आवाज नै जाइयऽ?
नहि, धीरे धीरे बजै छियै न, बुझाइ यऽ सभ सुतल छैत तैलऽ?
धीरे धीरे, नहि पता आवाज कम जाइत हैत।
हँ, आवाज बहुत कम आबि रहल अइ।
हँ, पता नहि कीया आवाज एना होइ छै? आहूँके आवाज कनी बहुत कम कम आबैय।
हँ, भेल हेतै किछो ओना तऽ मोबाइलमे तऽ साउण्ड पूरा छै, देने छियै। ओ कखनो काल क भऽ जाइ छै नेटके वजहसँ। हँ, की सब खाना खेलौं?
खाना एखन रोटी सब्जी बनेने छै।
अच्छा। हमरो घर मे रोटिए सब्जी बनल छलए सभ खा लेलथि सभ सुतऽ गेलथि, आ हम अपन टास्क कम्प्लीट कऽ रहल छी।
आऽ, जे हमहुँ तऽ ओहैऽ कऽ रहल छी।
हँ तऽ आर की करब? बढ़िआँ ड्यूटी अपना सब के भेटऽ लैऽ, लेकिन नीक लगै छै।
हॉं।
नव-नव लोक सँ गप्प होइयाऽ। नव नव लोक के बातचीत सुनू
हँ ह
ओर कि नीक लगै छै लेकिन बात सुनिकऽ मजा अबै छै सब सब से बात करहो मे ह
आर कह अहाँके कते बउवा बुच्ची यै
कैटा बौआ छथि।
हमर तऽ एकेटा बौआ यऽ तीन साल शादी के भेल हन
एकटा
हँ
अ लड़की कि लड़का
नहि बौआ छै लड़का बौआ
ओ बौआ ह
हँ
ठीके ए कते दिन के छथि
दू साल के बौआ अए
अच्छा तऽ बौआ के खुआ पिआ कऽ सुता देलियैन
हँ बच्चा सब तऽ सुइत रहे छै
ओ हो हो आर बाकी के सब रहै छी ओतऽ सोब
एतऽ
हँ
हँ सब आदमी रहै छियै सब फैमिली
तहन ठीक अए तहन मोन लागैत हैत असगर कतौ रह सँ कनि नय नीक लगै छै
अ हाँ
सब आदमी साथे रहू तऽ नीक लगै छै अपने सेहो ओतै रहै छथि।
हँ ओ बाहर मे जॉब करै
अच्छा अबैत हेता
हँ आबै छथिन एथीन छइठ मे
हँ हँ छइठ मे तऽ बड़ लोक अपन सब के गाँव के सब अबै जाइ छथि ने जहाँ-तहाँ जहाँ-तहाँ सँ लोक सब गाँव अबै जाइ छथिन छइठ मे
हँ अहाँके की सब खाना खेलौ
अहाँके सासू माँ छैथ
ह छथिन
ओ तहन तऽ घर मे सब अथी सब तऽ बनैत हेत अदौरी, चरौरी, कुम्हरौरी
हँ
हँ ई सब सासु माँ सब रहै छथिन वैह सब ने बनबै छथिन
हँ हँ
ओम्हर की रस्ता सब बढ़िआँ अहि बनल
हँ ऐत तऽ बनल छै बढ़िआँ रास्ता
ओ हँ आब तऽ गामो घरमे रास्तासभ नीक कऽ देलक आए।
आब धीरे धीरे देखबै शहर बला आओत पूरा गाँ सिस्टम
तऽ भएए रहल अइ।
ह।
आ गाँवपर रहू अहाँके तऽ भोजनो अहाँके बढ़िआँसँ पचल। आदमीके। गैस तैस किछु नहि भेल आ शहरमे तऽ एक सए तरहक बिमारी लोककेँ।
हाँ।
गाँवके खान पान शुद्ध छै वातावरण शुद्ध छै। हू।
आओर सब। अहाँके कतेक बौआ।
ढेकी सब देखने छी कि नहि।
कथी।
ढेकीजात।
हँ ईसभ देखने छियै।
हँ।
आ।
नहि हमरा बुझायल कहीँ मिथिला हाट जाय पड़त ने क देखऽल आबके लोकस कम देखै छथिन ने ईस सब चीज
नहि देखैत छियै आ मिथिलो हाट तऽ गेले छियै।
हँ।
हँ।
हमहुँसभ देखने छियै ईसभ चीज।
आ हँ।
उखड़ि समाट जात मिथिला हाट गेल छी।
हँ गेल छी मिथिला हाट।
मिथिला हाटमे तऽ बहुत चीज देखय लेल भेटल हैत नीक लागल जा कऽ।
हँ बहुत नीक लागल।
अपन सभके तऽ मिथिलाके जतेक समान अइ जतेक चीज अइ जे नहि देख ओ चीज सब ओतऽ देख सकैत छी।
हँ देखलियै।
अइबेर गेल छलहुँ हेँ की।
नहि पिछले पिछले साल गेल छलियै जून म।
ओ।
मईये मे गेल छलियै मई म।
ओ तऽ घूमऽ के बढ़िआँ जगह छैय ओ ने मिथिला हाट।
हँ बढ़िआँ जगह छैय।
अहाँ सभके ओम्हर सँ दूर पड़ैये।
हँ हमरा सभके हमसभ गेल छलियै ने अपन ननैद के ओतऽ। ओतऽ मूड़न छलै हुनकर बौआके तऽ ओम्हरे सँ झंझारपुर सँ लग पड़य छैय।
हँ झंझारपुर से लग पड़य छैय। हँ अगर जायके हेतै अगर ककरो जायके हेतै त केना लोक मानि लिय जे जेना दरभंगा मधुबनी सँ केना जेतै।
चलि जेतिन हँ गाड़ी बुक कऽ के चलि जेतिन।
ओ ओना कोनो आओर तेसर सुविधा नै छै ओतऽ जेके।
हँ ओनाहुतो छै।
हँ।
चैलती गाड़ीसँ।
ह।
ओहिओ सभसँ जा सकै छी अहाँ नै गेल छियै जे।
नै हम नहि गेल छी एखन तक।
चलि जायब घुमि फिर केऽ आबि जायब बहुत नीक जगह छैय।
हम सोचै छियै जायके लेल लेकिन फेर एतसँ कनिक दिक्कत छै ने केना की जेबै। ओही ले आइडिया लगबै छी जे कत सँ गेलासँ सुविधा हेतै।
ओतहिए स चलि जायब। न गाड़ी रिजप क लेब आओर दू तीन आदमीके सङ्ग साथ।
हँ हँ वैह कर परतै।
सब आदमी मतलब मत पैसा द क सब आदमी घुमि फिर क चलि आएब।
हँ अं अं रिजर्व क क आ चलि जेबै एकबेर।
हँ हमहुं सब त तेनाहिते गेल।